हैलो
जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल, आवाज़ अचेव ती?
हा हा अचे ती, तव्हांखे अचेव थी?
हा हा बढ़िया बियो? आवाज़ जो ॾाढो ईशू आ। सुबुह खां परेशान थी विया आहियूं, आवाज़ु ई न पई अचे।
हा
ठीकु आ, ॿियो ॿुधायो रोटी पाणी थी वई?
हा हा, थीे वई न।
हा, असांजी त अञा न थी आ
हा, मां खाधी आ, मम्मी पापा खाधनि, बाकी हिननि न खाधी तनि। वंशिका बि ठाहे रखियंई
खांईदस हा मांहंजी मम्मी बि बसि पाए पई, चयमांस पंजे मिंट में खाऊं था बसि।
अच्छा, वरी चढ़ाई न मम्मी
न न न न न, पाए थी अञा, मांखे ॾींदसि पाए दाल चांवर
अच्छा, अच्छा
चङनि, ॿ ट्रे ॾींहं थी विया ठाहे
मां बि दाल चांवर पई ठाहियां पर खां इअं आ न ॾाढी सर्दी थी वई आ, त मांखे चांवरनि कंहिं महिल ठाहींदमि न, त मां ज़रुर खाईंदमि। तंहिंखां मां चयो, मां ठाहियां ई नथी ॿियो भाउ देर ताईं ईंदों तई?
न न, मुंहिंजो भाउ अची वेंदो आहे नवे बजे।
अच्छा अच्छा
हा, साढी अठे नवें अची वेंदो आ।
अच्छा
हा, बसि अची वेंदो आ, पोइ ईअं लॻंदो तस थोड़ो कुछ खाईंदो आ नत, नत वेठो हूंदो आ उहो हिन महिल साढे ॾहें बजे रोटी खाईंदो आ।
अच्छा
अचण सां न खाइंदो आ रोटी
हा, तांखे बि अचण सां पोणे ॾहें, साढे नवे पोणे ॾहें अची वेंदा आहिनि, पर रोटी साढे ॾहें खनि खाईंदा।
हा, पर न कंहिं महिल ज्यादा भुख लॻंदी तनि न पो चईंदा इन, बसि रोटी पायो।
हा हा
नत त
हम्म, हम्म
बस, मम्मी टिफिन ॾेई रखंदी तन न, सुठे सां मझंद जो।
हा हा सही आ
त बस पोइ
हम्म
ठीकु आ न? बढ़िया, बसि तव्हां ॿुधायो?
हा हा, सिंधी त्योहारनि जे बारे में था ॻाल्हायूं असां, अच्छा, चओ चओ
ठीकु आ, मां चवां पई, तव्हां चओ पिया न हुन ॾींंहं, मां तोखे हिक साखी ॿुधाईंदी में
हा, हाणे उहो यादि कान्हे, मतिलबु ध्यान ते कान्हे न
हा हा, ठीकु आ न, सिंधी त्यौहारिन जे बारे
चां थी हाणे, सावण लॻण वारो आ, त सिंधी त्योहार ईंदा न नंढी सत ऐं वॾी थधड़ी ईंदी न
हा, तव्हां कंदा आहियो नंढी थधडी?
न न
अं असां बि न कंदा आयूं नंढी थधड़ी।
हा, हुनमें जेकी कोकियूं पचाइबियूं आहिनि मिठियूं।
हा, मिठियूं कोकियूं तव्हां, छा- छा ठाहींदा आहियो?
असां, मिठी कोकियूं, चहरियूं कोकियूं बेसण यूं।
हा
ॿियो अन फुल्को भाॼी। असांजे पापा खे लगंदो तस फुल्को भाॼी हुजे।
हा, असांजे अम्मा खे बि लॻंदो तसि।
हा, फुल्को भा उऊं अं न दही वड़ा
हा हा
या दही बड़ा ठाहींदा आयूं, या दाल पकवान ठाहींदा आहियूं। जेको मूड हूंदो आ उहो।
सही आ। असां बि दही बड़ा लॻभॻि ॾही बडा ई ठाहींदा आहियूं।
खाईंदी आहे। मुंहिंजी गुड़िया, हुन मां कुछु बि हीअ न खाईंदी, पो हुन लाइ मां आलू बॉयल करे रखंदी आहियांसि, हिकु डिअ अॻु ई।
हा
पो ठाए ॾींदी आहियांसि मां।
छा?
चवां थी, हिननि एतिरनि आइटमनि मां कुछु न खाईंदी आ।
पो आलूअ जो छा ठाहे ॾींदा आहियोस?
भेल ठाहे ॾींदीआयांस ॿे ॾीहुं भेल ठाहींदी आहियांसि उन्हमें आलू उॿरियलु सुठो लॻंदो आ।
असां राति यो फिक्स हुंदो आ असां राति यो भेल ही खाईंदा आहियूं। अंउ पानी पूरी तरे रखदा आहियूं।
न असां राति ॼो कंदा आहियूं रो रोटी मम्मी न खाईंदी आ राति ॼो गरम रोटी बाक़ी असां सब खाईंदा आहियूं। क्योंकि मम्मी पचाईंदी आ न।
न असां कन्दा ई कोन्ह आहियूं गरमु, सिर्फ़ु चांहि लाये गैस ॿरंदो आ उहो भी सिर्फ ॿ दफ़ा, हुंअं कींअं चायं बारु- बारु ठवन्दी आ। सिर्फ ॿ दफ़ा, सुबुअ जो हिकु बारु और शाम ॼो हिकु ॿार बसि पो बिल्कुलु ॿि हिकु बार ख़बर तव
हा चओ चओ
हिकु बार आ न मुंहिंजी भेंण आई हुई थधड़ीअ ते, त हुनजी गुड़िया ॾा ढो रोएसि पी रात यो
हा
की भई अ न पी खाएसि कुछु बी पो न मुंहिंज जी अम्मां तॾिहिं ॿि न चईं कि न असां न ॿारींदासी।
न सही आ, न ॿारजे त पो ॿाहिरां वठी ॾींस हां कुछु गरमु।
न त पो, अ न मुंहिंजी फ्रेंड जी मम्मी कंदी आ पासे में त मां हुनखे चिल्ले यो मम्मीअ चिल्ले यो अटो ठाहे ॾिनईं। चयईं, चईस नन्ढा- नन्ढा चारि पंज चिल्ला पच् चाए डि्सु हीय पैन केक वांगुरु न थींदा हिनि पैन् केक वांगुरु, पर हो नन्ढा चिल्ला खाईंदी आ, चंई कि नन्ढा चिल्ला पचराए‌ ॾेस। पो मां पचराए ॾिना मासि, पो उन खाधई। ॾाढो रोए पी।
हा असां त राति यो कंदा आहियूं, मम्मी मन् की मम्मी पो पचाईंदी आ न कोकियूं त ब्रेड ऐं सिॻर खाई रखंदी आ।
हा सही आ न सही आ चेईंदा इन न जेको पचाए उहो न खाए
हा हा चवंदा इनि न
च पर हीअ रीति ॿि सुठी आ मतिलबु सुठी लॻंदी आ।
हा सही आ।
त पो हे वंशीका रहंदी कुझु बि न खाईंदी तव चहिरी कोकी बि न।
बस चहिरी बेसंणं जी मूड हूंदुस त खाईंदी।
हा हा
बाक़ी उहो बि सुबुअ जो बाकी सजो डींहुं छा खाए।
कर न मां अचां ती, हा सही आ सही आ।
हा हा हा पो भेल ठाहे खाई वठंदी आ, पो भेल ठाहींदी न असां बि खाईंदा आहियूस न सभु थद्धोई हूंदो आ न उन्में त।
हा हा असां चवां ती न फिक्स त असां राति जो असां अमद आलू ओबारे रखंदा आहियूं। चटनी ठाहे रख, चटनी त उमहल ई ठही वेंदी आ न। पीसे करे कुझु हुन यो थोड़ी हुंदो आ गैस यो। बस पो पानी पुरी खाईंदा आहियूं।
हा
भेल खाईंदा आहियूं।
हम्म ॿियो हाने उमास
हा हा कंदा आहियूं असां पर हिन बार न कंदासीं, छोकी अ न अस हा हा छो के हू असां आंटी आय न हुनखे पोट्री ॼाई तसि।
अच्छा
त छिल्ले में महिराज मना कयो तई की न कजो
अच्छा
असां कंदा आहियूं हर साल हुन में बि सयूं पटाटा छोला अलाये छा छा ठाहींदा आहियूं।
ऐ सही आ सही आ असां त कंदा ई कोनू
न
न असांजी रीत कोने
अच्छा
मांखे बि ओ मथां सिम दंबा बि ॾई वेंदी आ त मूंखे नयो इंतजा मथे सिमरन भाभी ॾेई
हा नयाणी अच्छा हा हा न पर हिन बार इंतज़ाम न कजा--ह-ह-ह
ॿुधायो वई सिमरन भाभी कल कि न कंदासीं असां।
हा हा
मूंखे वणंदो ई आ ॾाढी रोटी उहा
हा हा असां बि अलाए छा छा ठाहींदा आहियूं छोला त पुलाव आलू तेखा पो सयूं ठाहियूं हा अलाए अऊं ह न हो मालपुडो ठाहींदा आहियूं सभिनी जो बासियल हूंदो आ न
सभिन खां वधीक उहो बि वणंदो आ मस्त - -
हा, मुखे बि ॾाढो वणंदो आ पर मुंखे ठाहिण न ईंदो आ, उहा स्पेशल मुंजी ॾेराणी ईंदी आ कुछ बि ॾिणवार थींदो आ, त फोन कंदा आहियूं न हुनखे
अच्छा नंढी वारी?
हा - हा
अच्छा, त पो ह न मांजो हा हुवो ठाहिंदी आ मुखे न हींदो आ ठायण अच्छा हा थींदो आ न-न त मस्त लगंदो आ खीर मे ढाॾो मस्त पो मां मम्मी खें चवंदी आहिस
मां हींअर त हुन ॻाल्हियूं थी कयां त मुंहं में पाणी थो अचे।
उहे हुन मम्मी खे चवांसि मम्मी न बाहर अगर न ॾेई वञे। त पो तू ठाईंदी ए कि न? पूरो महनो न ठाइंदम पो ठहंदासीं असां कन
हा सही आहे
असां न ठाहींदा आहियूं न च ठाहींदम न चय हाली।
हा - हा वरी न हा-हा वरी तीजड़ी ईंदी जन्माष्टमी ईंदी
हा सही आ न, जन्माष्टमी आहे हा तीजरी जनमाष्टमी खां हिक ॾि पो असांंखे वञणो आ इंदौर पेपर आ मुंजो इंदौर यां भोपाल जिते मिलें सेंटर, पेपर आ मुंजो पेपर अञा मिल न मिलियो आ न हुन ॾिसूं किथे थो मिले।
अच्छा त किथे बि वेंदी आहे त जतिन खे वठी वेंदी अस न?
पुठयां अचे त पुठ
न त मना कंदई न मना कंदई उहो, चवां थी मना न कंदई।
हा मना न कंदो त हुनखे भी वठी वेंदी मास। हा छोकी छा भले कुछ बि कुछ बि थयों ट्रबल कैंसा त हुनन खे खपे मत सब ख़बर हूंदी आहे न कुछ के छा किथ
होशियार बि आहे न सभ पतो थस हुनखे, हुनखे त सभ ई पतो थस।
उहे ई सोचा थी हिनखे ई वठी वेंदी मांस।
हा त इअं आइडियो काने थई की कहिड़ो किथां जो मिलंदई।
मुखे त लॻभॻ ख़बर आ, की इंदौर में मिली थो सघे।
अच्छा
तडी बि उन्हन जे मथां आहे जेको ॾियन।
हा-हा भोपाल वञी त ॿ भोपाल वञी त थोरो आइडियो मां बि ॿुधाईंदी मै।
हा हलजो न पो तव्हां हिकु ॾींह। हिकु ॾींह हलजो न पो तव्हां
हा जनमष्टमी खां पो ॿे डिह हली छा कंदम? पहिरो हुजे हा त हल ठीक ठीक आ हिन बहाने थी बि अचां हां।
थी अचो हा सही आ, सही आ, हा न भले आटो अ में ईअं जन्माष्टमी खां हिक ॾींह पो।
हा हा ॿियो टाइम फाइनल? फाइनल तई की जन्माष्टमी में वेंदी
पांच तारीख फाइनल आ न।
अच्छा।
हा। इहो पेपर संडे ॾींंहु हूंदो आ।
अच्छा।
हा जेको गवर्मेंट एग्ज़ाम पेपर हुआ न संडे
बार बार थी चए
हा मां अचांव ती रोटी खाई करे। हा, हा भाभी न
निकरां कनक खे बि कयांसि फोन।
हा, हा ठीकु आ न हा
हा न हल ठीकु आ, सुठो लॻो तव्हां सां ॻाल्हाइणु ॾाढो।
मूंखे बि सुठो लॻो, जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल, खाओ तव्हां रोटी पो वरी ॻाल्हायूं ता। रोटी खाओ तव्हां, पो वरी ॻाल्हायूं ता।
हा हा रोटी खावां, कयांव ती पो। हा ठीकु आ न ठीकु आ।